त
कि यौ की हाल चै छियै
ठीक छै अहाँ अपन कहियौ
ठीके छै की सब होइ छै
नहि कुछ अहिना बैठल रहियै मोने नहि लाइग रहल छलै की करियै अकेले रहै छियै तऽ मोने नहि लगै छै सोचलियै अहाँसँ बात कलू
अच्छा सेहे बात
हँ कहै छनै ई बौआ चाचाके बेटाके अथी छै मूड़न
कहिया यौ
इएह लग्न के टाइममे अक्टूबर टाइममे
ओहो बेटाके छोटका जे छै
छोटका ओम के
ओम जे नाम छै से ना
हँ हँ वहै छोटका
आइयो ओकर इसकुल के की नाम छै
ओकर इसकुलके नाम य अहाँके अथर्व कुमार
अथरब कुमार कहलौ कत रहै छथिन ओसभ
दिल्लीमे रहै छथिन ओसभ कोण्डलीमे
अच्छा दिल्ली मे कोनडली मे रहै छथिन
हँ हमरे सबके घर से दस मिनटके रास्ता छै हुनकर घरके
ओ इहे बीचमे हमरा से बात भेल छल पुस्टिंग चाचा से
हँ चारि पाँच दिन पहिले हँ
तऽ हमरा कहै छलखिन हैय कि बोललू की हाल सुवेत छौहम कहलीयै ठीक छै चाचा गोर लागै छै सब
हँ
तऽ हम छलहु कनि मोबाइल गेल छलौ दोस्ते खरीदाबे लए
अच्छा नया मोबाइल लेलियै
ह नहि दोस्त लेलक आइफोन फिफ्टीन
अच्छा दोस्त लेलकै
हँ ओकरे गेल छलौ खरीदाबै लए एगो नहि आबै छलै ओकर पप्पाके नम्बरसँ दीपक कुमार
हँ
किनलियै
हमर फोन पर जे आबै छलै
हू ह ह सएहै हँ ओेकरे
साइबर मे साइबर के दोकान खोलने छै ने ओ
नहि यौ ओ तऽ दूसरा साइबरवालला दीपक कुमारके आबै छलए एखन
अच्छा अच्छा दोस्त अहाँके दोस्त जे रहै
हँ एगो जे छल दीपक कुमार ओकर पप्पा के नाम छै हँ नीतिक हँ उहे
उएह खरीदलकै आइ फोन
हँ फिफटीन
तब की सोचै छियै मुंडन मे अबै के विचार छै कि नहि
देखै छी सोचै तऽ छी आयब हम केसभ आबै छै यौ
तभ दिल्लीसँ तऽ हमर चाचा सब सभ कोइ एता अहाँके चाचा सबके सेहो कहल गेलैए स्पेशली कहल गेलैए टिकट बना कऽ जाय के छै
हमरा तऽ हम हमरा केकरो मुँह से सुनने छलहुँ हेँ कि मुंडन छै से हमरा ध्यान पर से उतर गेल छले हम ओते गौर नहि केलहुं बात के आइ कहलियै अहाँ तऽ हमरा बुझा आल
हँ हम कहलियै जे फोन कऽ कऽ बात करलियै एनाइ तऽ जरूरी छै अहाँसभमे रहबै तऽ मने ने लागतै गाँवमे
वहां तऽ हमरा सबके कते दूरे छै गाड़ी में बैठ पहुँचब ओर की
हँ हमस जहिय एबे से पहिले आबि जायब आराम से सब मौज मस्ती हेतै गाँंवमे
हँ तऽ फेर पहिलेके टिकट लऽ लि अहाँसभ की कहिया के टिकट बनाबै छी
हमसभ तऽ मुंडन सब पांच छओ दिन पहिले के टिकट बनबेबै
ओ आ त कहलहुं बौआ की कहलहुं
कहलहुँ टिकटोके अभी बहुत मारामारी चलि रहल छै ओ त्योहारके टाइम रहतै टिकटे नहि मिल रहल छै ओहि कोशिशमे लागल छी जे कहुना ने कहुना कोनो ट्रेनमे मिल जाय टिकट
ओ कहलहुं हुनकर ससुरालोस एतै कोइ
ससुराल से हां अयबाक तऽ चाही हुनकर चाची के बहिन सब एथिन हुनकर बेटा बेटी सब
और और कोइ
आओर तऽ नहि सासुर से तऽ नहि सासुरमे ज्यादा कोइ छै कहाँ हुनकर
अच्छा तऽ एक बार जकरा बारेमे अहाँ कहै छलियै याद यऽ कि नहि यौ
एगो लड़की के बारेमे अच्छा ओ ओ तऽ दूर के भऽ गेलै हुनकर सबके दियाद नहि छै उ हमर फुआ के जे बेटा छथिन ने ओकर दियाद लगते उ हुनकर घर के बगलमे छै हँ ओ सब नहि एतै
नहि तऽ कोनो बात नहि छै तब और सब बतैयौ
और सब की बताउ इएह भोज तोज हेतैे त सब कोइ परसल जेतैे आरामस
अँ कहलौं एगो बात मालूम छलै कि नहि
की
हम ऐब दस दिन पहिलेहे
दस दिन पहिले
हँ अहाँ ई बात केकरो नहि कहबै ऑंहू दे पहिले के टिकट हैत त ल लिअ कि
हँ त सोचै छियै हमहूँ दस दिन पहिलेके करबा ली त
हँ त पहिले भ जैत त बढ़िआँ रहत देख लियौ जेना जे हिसाबस सुविधा रहतै त टिकट ल लेब आबि जायब और कि
हँ देखै छियै आब जेना जे टिकट मिलै ओही हिसाबस लेबै आरामस जल्दिए कोशिश करै छि आबय के
हं एखन गामेमे छियै
नहि हम त अखन दिल्लीमे छी
ओहो दिल्लीमे छी अहाँ कहलौं अचानक से केना याद क लेलियै की बात छै
कोनो सामान मान मँगबैके हैत दिल्लीस त बतायब हम लेने आयब कोनो दिक्कत
हँ त एगो सुनू ने यौ हेलो
हँ
हेलो एगो कहलहुँ जुत्ता जे हैत बढ़िआँवला से देख लेब न
केहन टाइपके चाही
बढ़िआँ स्नेकर्समे
वाइट स्नीकर
हँ भयानक बला जे रहतै सज धजबै एकदम स्मार्ट लगबै देखैमे पहिनबै त से वला
रंग बिरंगा
देख लेब अहाँ के सुविधा रह एकबार क्यूआर भेज देब हमरा स्कैनर हम मारि देबे पैसा अहाँ भेज देब हमरा
त आर के नहि छै दिक्कत पैसा उइसा के कोनो दिक्कत छै हम जेबे ने मार्केट त अहाँ के वीडियो कॉल कर तब आराम से देख लेब अहाँ पसन्द क लेब जे
हँ से से हँ से भ सकैया
ह अपन पसन्द रहै छै त ठीक रहै छै
हँ हँ सेहो बढ़िआँ बात यै त और बतैयौ हमर भायजी जे गेलियै आँय भाइजियो गेलियै मामा डेरा
अच्छा
एत्ते रहै छथिन न हँ सेहे गेलियै मामे डेरा
हम त सोचै छनहुँ जे भोज पूरी सब्जीके क दि
जे बढ़िआ रहतै से हेतै की टेंशन छै कियौ
हँ पूरिये सब्जी सही रहतै हँ
हँ बढ़िंया रहते हम त कहबै एगो मिठका चटनी ल लेब की बनवा लेबै टमाटर वाला बढ़िआ बहु बहुत चटगर से आदमी सब खाय छै से चिज नोटिस केलियै कि नहि अहाँ
हँ बहुत नीक लगै छै आ सब पूरिके सब्जीमे उ
अगर पूरिके सब्जी रहत त से क लेब अहाँ हम पहिले कहि देलहुँ फिर जे कच कच नहि हय कह कही होेबय के चाही
नहि नहि भऽ जेतय ओय सब ओहि सबके नहि छै दिक्कत
हू बढ़िया सब देखैक छियै आदमी सब नहि को कोइ खाइत रहे चटनी सब चाट चाट के खाइत रहै छै
हँ मिठाइ कए रंगके रखबै
जे सुताबै
हम तऽ सोचै छलौ एकदम कह दियै जे पूरा गाँवमे नाम भऽ जाय
हँ से हेबाक चाही पैसाके दिक्कते नै ने छै तऽ तब की बात छै तब तब आराम से हेतै
आठ दस रंगके मिठाइ कऽ दै छियै लोक देखेके पागल भऽ जेतै खेतै की
हँ
नाम के नाम भए जायत आ जश भऽ जायत पूरा गाँंव मे
तऽ हम तऽ कहब तऽ भात दाल नहि करब पूड़िये सब्जी मिठाइ कऽ दियौ जय जय रहतै हँ आदमी क तऽ आ दही कऽ देबै नहि हेतै तऽ
हँ बीझो करबे लए तऽ अहाँ जेबे करै छी
तऽ हँ बीजो भेलयो सेह न
एक नम्बर
बढ़िया रहतै की
हँ तऽ इहै फाइनल करै छी पूरी सब्जी बस
आराम से एगो सुनू ना एगो रूम करबा लेब साइड मे नै
हँ हँ
छ गो आदमी चाइर गो पाँच गो आदमी बैठब आ आराम से ताश चलतै
हँ तास उस के जोगाड़ करबै छी
जीजा जी छथिन न हुनको बैठा लेबै
हँ जीजाजी छै हँ हँ एथिन कि हुनको बेटा भेलैए
अच्छा
भेलैए बेटी लक्की दीदी बर के ह एमहर ई पिंकी दीदी के भेल लड़की नहि नहि उल्टा हम कहि देलौ लड़का भेलैया एकर पिंकी दीदी के
हँ
की दिदि के भेलै है लड़की
अच्छा
मामा बनै के से अथी छै हँ हँ अपना सब मामा बनलहुं ओहो के खुशी
हँ जेबमे खाली लक्ष्मीजी के राखि लेबै की
हँ एहिबेर आब'तऽ दियौ एहि बेर जेब ढीला
इनका दुनू के करबे करबै बच्चा सब जे एऐ एऐ करतै तऽ गोदी मे उठा के सीधे दुकान लऽ जाय के छै ले बौआ जे खैभी खो
अखन तऽ छोटे छै अभी कहाँ बाहरके
तब त तब तऽ कोनो दिक्कते नहि छै
उएह छै जे गोदी तोदी लेबै तऽ देहमे मुइत देत
नहि नहि नहि नहि नहि सेप गड़बड़ा जैत फेर यौ तऽ कुर्तासभ बढ़िया भेटै छै
दिल्लीमे
कुर्ता पैजामाअ
नहि नहि एम्हर दिल्लीमे नहि ढंग के तऽ नहिए मिलत ऊपर से पैसा से अलग लै छै कुर्ता सब लेबकेहेतैऽ उएह बिहारमे एक नम्बर कुर्ता मिलत कम दाममे आ एक नम्बर चीज
तऽ सुनलूं न हम तऽ कहब ह पहिलेके टिकट लऽ लिअ एब एत ने चलब दुनू आदमी कुर्ता पैजामा लेल जेतै की
हँ तऽ चलू न ओतय कोन रहै दरभंगामे एगो दोकान रहै
कोन दूकान रूपम साड़ी
हँ रूपम वस्त्रालय
हँ
ओहीमे जायल जेतै एक नंबर सामान सब रखै छै आ डिस्काउंटो एक नंबर देलक
हँ
ओहिमे जा कऽ खरीदल जेतै सीधा फिफ्टी परसेंट
ह्म सैहो हेतै सेहो हेतै
आराम से ओहिमे खरीदब दुनूके
हँ एगो बात बुझल छलै कि नहि
की
जे हमर अंगना मे जे एगो गाय के छलैयाबच्चा जे भेल छलैया बछड़ा
हँ हँ
की भेलै बछड़ा छलै तऽ बछड़ा के आब की हेतै तऽ बड़का पपा की केलखिन आ बेच लेलखिन बुझलियै फेर एगो और फेर एगो और भेलै तऽ फेर बछड़े भेलै फेर ओकरो ओहो बेच देलखिन फेर जे भेलै से फेर बछड़े भेलै
सबटा बछड़ा बेच देलखिन हँ
सब बेचब देल फेर जेबै लै तऽ एगो बछड़ा भेलै तऽ उ की भेलै ने ओकर आँइखमे मे घाव भऽ गेलै
हं
कनि तबियत उबियत खराब रहै छलै तऽ बेचारा भऽ गेलै आब जे होइके छलैए
चलू कोइ बात नहि
हू ंआब की करबै सेह बात छै
गाए दूध दैया कि नहि आब अखन
आब से बात नहि मालूम हम तऽ छी दरभंगा मे
पहिले तऽ दै छलै एक नम्बर दूध दय छलै गाय
ओ बात उतऽ होइए कि नहि
नहि भेलै कतेक दिनसँ बात नहि भेलै हमरा
बात नहि भेलै आ ज्योति दीदी से
ओकरोसँ कहाँ भेलै एखन कनि दिन पहिले जखन गाय नहि गाय जे बियाल रहए तऽ
सुनै मे आयल छलै बीच मे बहुते चोरी तोरी होल छलै गाममे ई सब
हँ सुनने तऽ हमहु रहियए
खाली गाड़िए चोरी होइ छलैए
सुनयमे हमरो आयल रहय
हँ से सब भेल छले हमरो सुनै मे आयल छले की भेल छलै नहि भेल छलै से तऽ नहि कहब
हँ आब गाँव आयब तबे पता चलत
की भेल छलै अ हाँक नहि मालूम य
नहि हमरा नहि बुझल अइ
ई नहि यए अपन सभूके घरके आगे जे य एगो मिलवला की नाम छै
बिट्टू भाइजी
हँ ओकरो मे भेल छलै बढ़िया चोरी भेल छलै ओकरो मे
देखियौ आब गाँंव एबे तबे पता लग भेलै कि नै आब गावे के लोक स
हँ ओकर जे चोरी भेले ने तऽ ओकर एगो एगो छोटकी वाला जे बॉल छलै य